हेलो।
हँ हेलो।
की हाल समाचार।
ठीक छै अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै, आओर धिय पुता सब कुशल यए
हँ ठीक छै कनी मोन खराब भऽ गेल छलै हे बारिश सब दुआरे आओर सब ठीक छै, अहाँसभ छी ने ठीक
तऽ कतऽ छी गाँव हमहुँ सब ठीक छी गामव मे रहै छी
हँ हँ एमे रहै छीयै आब बच्चा सभ के कनि हँ हँ।
वही सब व
छै मौसम दुआरे हल्का हल्का बारिश होइ छै ओतेक नहि लेकिन हल्का फुल्का
आम सभ फड़ल छलए हेँ
छलै एहिबेर तऽ आमके ओतेक नहि रहै कमे फड़ल छलै लेकिन छलै खायवला छलै आम फराळ एबैर -
अच्छा खेती बाड़ी सब होइ छै। नहि हमरो सबके नहि छलए पड़ल गाम तऽ गेल छलहुँ ह लेकिन नहि छले कीन कऽ खेलहुँ खेलहुँ तऽ सभ चीज जामुन कटहर लीची सबटा
इम्हरो छलै एहि बेर आम सबके कमे भेल छलै हमरा सबके घर दिस गाम दिस कमे आम सबके भेल रहै ताहि दुआरे कम सम आम खेलियै
त अचार बनेलहुँं कि नहि बनेलहुँ।
हँं बनेलहुँं हँं खरीदे के बनेलहुँ हँं।
अच के गो धियाापुता अयछ अहा क।
हमरा अहाँके तीन गो छै बेटी।
अच्छा तऽ पढ़ैत छथि सभटा धिय पुता।
हँ ह तीनू पढ़े छै तीनू के नाम लिखे छियै इसकूल मे जाय
अपने गावे मे रहै छथिन की करै छथिन अपने।
नहि नहि एखन गामे रहै छथिन आब एखन ह पहिले रहै छलखिन बाहर लेकिन आ गामेमे रहैत छथिन एहि दुआरे जे अपन देह अपन अथी बाहर से गत भए जाइ छलनि आबय जायमे तहि दआारे अपन छ
हँ तऽ धियापुता बजैए ने मैथिली भाषा बजैए कि नहि
लेकिन आब सभ सुविधा तऽ देखैत छियै अपना गाममे दऽ दोअलकाई
छैहे की छैे की सबटा भाषा सब सिखबियौ सब चीज नहि
आहाँ के बच्चा
अहाँ टैर पर बैसल छियै हमरो बच्चा सब ठीक छै टैर जे टायर गाड़ी जे पहिले चलै छलै से बैसल छियै टायर गाड़ी सब पर
बैसल छियै एक बेर दू बेर बैसलियै छियै लेकिन पहिले तऽ रहियै छलियै बाहर न तऽ आब अहाँ त गांव मे रह लग
हँ गाम जाइ छलियै तऽ बैसै छलियै न हमहूँसब जाइ छलियै तऽ बैसै छलियै निक लागै छलै कलम गाछी घूमै छलियै हँ
नै आबै छलियै तऽ आब त आब आब तऽ एखन ओहनसन नै छै सुधार
तऽ एहि बेेर अहाँके गांवमे मधुश्रावणी पाबनि सब छै कि नै ककरो
छै परिवारेमे छै हर साल तऽ सब कहै छथिन तऽ ओ अपन हुनका केओ
ब्राह्मणे छियै ने
हँ ब्राह्मणे छियै पण्डित
तहन तऽ अपना सबके अहाँके मधुश्रावणी पाबनि बड़ भारी होइए
बड बड कहिआसँ छियै मधुश्रावणी पबैन
ई अहाँ के तीन तारीख स हाएत तीन अगस्त अगला महिना
हँ हँ हमरो माँ कहै छलखिन हेँ जे कियो एगो छैय छथिनो उ हुनके किओ अथी मे से जे कथा कनि कहय पड़तनि तै दुआरे स तऽ कहै छलखिन हमरा जे
हमरो भौजीके छियनि एगो बम्बईये मे छथिन ने तऽ हुनके छियनि पाबैन तहन तऽ बम्बईयो सबमे अहाँके बाहरो सबमे आब होइ छै
अपना सबके अपना तऽ मिथिला अहु अथि छियै ब्राह्मण छि न झा छियै कि मिसर
हँ हँ झा छियै झा छियै
हँ हँ तऽ अपना सबके तऽ मिथिलाके बुझिते छियै जे कतहु रहू तऽ अपन मिथिलाके पाबन क
संस्कार नै भूलू हँ हँ छहिए की तहन छठि करै छथि अहाँके साउस
न अथी मतलब अपन मिथिला के भाषा सब सिखबै छियै न
हँ हँ बाहरोमे छियै तऽ सिखबै छियै मिथिला भाषासब सिखबै छियै बजनाइ नाय हमरा सबसँ मैथिलीयेमे बजैया धिया पुता
हँ हँ बढ़िआँ रहै छै एहि दुआरे जे अपना सबके अथीमे कतबो बाहर रहू अन्दर रहू कतहु रहू लेकिन
हँ अपन भाषा एबाक चाही
हँ आओर अपने कतऽ रहै छथि
अपने हमसब संगहिये रहै छियै बम्बई मे अपने तऽ नौकरी पर जाइ छथिन तऽ एखने एलखिन हँ धूप पर मे तऽ खेलैथ आ सुत सुतलथि हा ओ खेनाइ लाइन सब मे होटल लाइन सब मे नै होइय
अच्छा अच्छा हँ हँ हँ बढ़िआँ बढ़ियाँ इनकम होइ छै
हँ तऽ उएह हमहूँ निकललहुँ हें धिय पुता के आब स्कुल लय लए छओ बजे छूटैत छै एतय अहाँके दूबेरके पढ़ै छी भेल आठ दिन तक लगातार तार भेल पाइन आब एखन नय होइया अहाँके गर्मी से मरै छी पूछू नय अहाँ सभ दिस
हमरा सभ दिस एखनो कनि मनि भेल हेँ आइ भोरसँ कनि कनि भेले हेँ
चलू गाँवमे तऽ भेनाइ जरूरी छै धान रोपनी छै तऽ ओ तऽ अहाँके जरूरिए छै गाँव
छथिन घर पर तऽ कहलखिन जे एहि बेर कही धान तान अथी छै तऽ
गाँव में तऽ जते पाइन हेतै एखन तते फायदेे करतै
हमर सभके अहाँके खेतियो बाड़ी सभ दैतय कनि मनी तऽ अपन सोचै छथिन जे अपन घर पर रहिकेऽ ओहो सब कर हँ हँ अपने
अपने करै छथिन ने खेती बाड़ी सभ नीक छैन अपने जे करथिन तहन तऽ कनि अन्न ज्याददा होइ छै
हँ
बटेदार अहाँके कनि मनी कम सब देलत
बेटा अपन दुनू मिल कऽ कऽ लैत छथिन
बढ़िआँ छन अपन सभ पररिवार सङ्गहिे रहैत छियै ने
हँ हँ सब परिवार संगे रहै छै
के सब य परिवार में के सब छै
पार हमर सबके अहाँके बड़का टाके छै दू भाय छथिन अपने ससुर छथिन मतलब तीन चार फैमिली के
अच्छा अच्छा बढ़िआँ छै सभ सङ्गे आइ काल्हिके जेनरेशनमे तऽ नय केओ रहै छै तहन तऽ संगे रहै छी तऽ नीक बात खुशीके बात अहाँ सब गप कऽ क तऽ बड नीक लागल व्यवहारसँ
तऽ बुझबे करै छियै कनी मनी तऽ किट कट भए जाइ छै लेकिन की
हँ से तऽ छैहिेए जतेक दस टा बर्तन रहै छै ततेक ने खटपटाइत छै अहाँके
ह आ छोट छोट बच्चा सभ छै हमरो तऽ दिक्कत छै कतहु आओर दोसर जगह रहू तऽ कनि बच्चो सब के सम्हार में दिक्कत भए जाय छै ए छिये ते सब देखल देखलक सुनल
हँ नय भने गाँवमे छीयै अपनो छथि सब चीज बढ़ियां यऽ अपन गाँव में छी तऽ एक नम्बर यए गाव म रहबाक चाही
ह हमरासके गाँमे अहाँके दरभंगा ने तऽ हमर सूधा पूरा सब चीज दै छै दरभंगो दरभंगे मे मेन अथी छै गाँव
बाहर से जादा गाउँ मे सुविधा
हँ हँ आ कम अथियओमे भऽ गेल कम पैसामे भेल बाहर अहाँके देखबै जे भड़े त लागि जायत ने घर सबके जे किछु कहैके नय
हँ से तऽ छैहे कतहु रहू अपन भाषा बाजू अपन भाषा सीखू
हूं ओर सब आओर अहाँके सड़का सब ठीक ठाक
सब सब सब ठीक छथिन तहन फेर खाना सबके तैयारी होइत हयत ओतऽ तऽ साँझ पड़ि गेलत
हँ साझ पड़ि गेल मौसम डरे त कनी आओर जल्दी पि गेलै हेलो नय जाइय
हँ हँ हँ हँ कहियौ न आवाज आबैए आबैए आबैए
कहलौं जे मौसम दुआरे तऽ कनि साँझ सवैरे लगै छै जे पड़ि गेलै हँ लेकिन
हँ ओहे भऽ जाइ छै मेघ सब हैत एम्हर तऽ एखन नय होइये आइ तीन चारि महिनाक बारिश नय होइये
छै ने तऽ बच्चा सब हमर मॉर्निंग इसकुल छै। स्कुल से एलैये सबके खाना ताना खुआ देलियै
अहाँ के बाहर मे दू गो दू टाइम स्कुल चलै छै तऽ दुपरिया के स्कुल छै आब छुटत बच्चा सब एम्हर
हँ हमर तऽ मोर्निंगे अहाँ भोरे अहाँके गेल छलै अहाँके कै गो ये धिया पुता
हमरा दू गो धिय पुता यए एगो लड़का यए एगो लड़की यए। दुनू परहैय बुच्ची यए चौदह सालके बौआ यए से तेरह सालके अहाँके। अपना सभमे तऽ अहाँके उपनयनो होइ छै ने उपलेनो आब करै के सोचै छियै
हँ हँ कऽ लिअ ठीके आब तऽ
हँ
प्लेन कनी पन्द्रह साल
पीछै हँ हँ तैं सोचै छियै देखियौ एखन तऽ गाम से घरे बना के एलौं हन कनी कर्जा बर्जा सभ यए तऽ कनी खतम करै छी एक सालमे तऽ
काहे
हँ से नय नय छले अहाँके पहिले चार बला छलए हँ तऽ आब ढलाइ केलौं एहिबेर
हँ
ढलाइ कऽ के एहि बेेर एलौं हन
हँ घर सँ
आँय
कै रूम के बनेलियै हन घर सब
दूगो रूम यऽ एगो अथी छी अहाँके दुआरि जे कहै छियै गाँवमे
हँ हँ
से दुआरि यऽ बस जगह कनी कम छलै ह हमरा सबके
बढ़ियाँ सब छथि
परिवारमे हमर साउस ससुर नय छथि हम छी हमर दियादिनी छथिन हमर भैंसुर छथिन सभ सङ्गहिये रहै छियै हुनका दूगो बुच्छी एगो बौआ छनि भैंसुर एतै रहै छथिन संगहियें आ दियादनी गाँवमे रहै छथिन अपन। गाँव मे अपन दु सभ धिया पुता पढ़े छनि दूगो बौआ दूगो बुची छनि। बूचीसभ नम्हर नम्हर छनि। हँ
हँ तऽ अहाँके बौआ सभके अखन तक छुट्टी नय भेल ये
हँ छौ बजे छुट्टी होइ छै एतऽ अहाँके बम्बई मे दूर दू तऽ अथी टाइम के स्कूल चलै छै ने एगो सात बजे भोरे रहै छै आ बारह बजे तक एगो एक बजे से छौ बजे
गाम ताम आबैत जाइत रहैत छियै नेआ हाँ सभ
आबै छी आबै छी साल मे एक बेर तऽ एबे केलहुं कनी घर के दिक्कत छले हेँ ताहि दुआरे तऽ आब एहि बेर छठि छठो मे सोचै छियै जे जाय छठ त अपना सब के री ‌‌ भारीपाबनि होइ छै
आब हो छै से बाहर के छलै
नहि होइ छै हँ हँ ताहि दुआरे सोचलियै जे बै गाँव तऽ एहि बेर आबै छी घरवासो नहि लेलहुँ हन
अच्छा अच्छा अहाँके घर कते य गाँव
हँ हमर अहाँके मनीगाछी बुझैत छियै पुतैय गाँव भेल मनीगाछी छै ने ओते सब लग अहाँ सब अहाँ के गाँंव
हँ त दरभंगेमे राजपुरस
आ अच्छा अहाँके माँ पप्पा सभ ठीक रहै छै हँ हँ अहाँके माँ पप्पा सभ ठीक छै ह
तो करऽ रहे छनि लेकिन तहन ठीक हथिन सभ
हँ हँ अवस्था भेला पर तऽ बुझिते छियै होइय जाइ छै तहन तऽ कहबनि ध्यान राखैथ ैतय लेल विमान रखथिन अपने तहने ने
हँ हँ से हमरो अहाँके बच्चाभके होइ छै आ ल के फुरसत गपो कऽ प तखन काज रहैया आ जखन काज रहैया तखन सभ घरे पर रहैया तऽ की गप
चलू कनि काल गप भऽ जाइए एहिमे तऽ चलू जान पहचान भऽ गेल एक दूसरासँ कनि हित प्रेम कनि अथी भऽ जाइ छै प्यार मोहब्बत एहिमे भेटल
सुन लागऽ लागै छै से होइ छैय
हँ कनि मोन लागैत छै कनि फ्री भेलहुँ तऽ कहलियै चलू कनि गप करियै। अपना मिथिलाञ्चल भाषामे हँ हँ जरूर आयब जरूर आयब बात
ह घर पर आयब जायब बात करैत रहब
हँ हँ से तऽ करैत रहब से कििया नहि करब। जरूर करब तखन आओर सब कहियो की करैत छिय
बुझलियै एहन समय भऽ गेलै हँ जे अहाँके अपन अपनसँ बैस कऽ टाइम पास नहि कऽ सकैएा बात नहि कऽ सकत तऽ ओहि दुआरे लोक मन व्याकुल भऽ जाइ छै,
हँ ताहि दुआारे, ई अपना मिथिलाञ्चल के ई ऐप बनलै जे सब गोटे अहाँके सब गोटा मिल कऽ हँ हँ मिथिलाञ्चल के बा तऽ होइते छै की
क रहल छियै ने तऽ बुझाइया जेनाकि जे हम
गाँवे मे छिय एक जगह बैस कर छी तऽ नहि होइ छै ह छै अपन भाषा भाषा में जे आनन्द छ छै तत ककरो भाषामै नहीं आनन्द,
किछु मानै छै अ ओहि दुआरे ह ह तहन अहाँके खाना पाइ भऽ गेल छलै की सब भेल
नहि दुपहरमे तऽ खेललहुँ दालि भात बनेने छलहुँ हेँ चना आलू के सब्जी रोटी तऽ हम खेलहुँ ह ओ दुपहर मे तीन बजे मे भूख नहि छल कनी त खेलहुं हें
हँ ओ अपने व दीदी करै छथिन कि राति वला
नहि भोरे जाइ छथिन छो बजे तीन बजे आबि जाइ छथिन। तकर बाद सब